हेलो। हँ कहियौ कीसभ समाचार यए।
हमर ठीक ए भौजी गोर लागै छी।
खुश रहू। और सब किछ नै हम तऽ एख- ऐखनै कनि हँ ऐखनै कनि खल खेलोया आ बैस- तल छी।
अच्छा
हँ हँ एखने पूजा पाठसब कऽ कऽ। खाना बनेलियै? एखन तऽ हम रोटी आ झींगा के भुजिया बनेलौ रहए नाश्ता मे-
अच्छा
हँ और करेला आलू के भुजिया।
हँ तऽ भात नै खाय छियै आहाँ?
भात खाइ छी लेकिन भात रैत केँ खाइ छी दिनकेँ नै खाइ छी।
अच्छा भैया एत।
आहाँके- हँ आहाँके भैयाके टिफिन दै छी तऽ भात तऽ नै ने बढ़िआँ लागै छै दैय मे-
अच्छा हँ।
हँ एहि लेल दिनके हम रोटी पूरी पराठा से सब बनेएब भुजिया तुजियाके साथ- आह हमरा जखन मोन भऽ गेल तऽ हम अपन एक ग्लास कनि बना लेलौ अपना लेल नै तऽ बेसी नहिए बनबै। छी हम।
हँ नै फेर तऽ भैया रैत एयथिन तऽ हुनका लए तऽ बनबे ने करतै।
बनबे करतै हँ एय लेल हम रैतेके भात बनबै छी दिनके रोटिए बेसी ह-
अच्छा चलू नै-नै इहो बहुत नीक बात अइ। आ होनो चाही सहीमे अकेला मम्मियो सबके देखै छेलियै हँन।
हँ असगर नै नीक लागत खायो मे अपना लेए बड कतबो। कम बनेबै नऽ आहाँ कतबो कम बनेबै तऽ ओ बेसी भइए जेएत आहाँकेँ।
हँ तऽ हमहुँ अ- आसकऽ अथी ये बहुत अथि देखलौ जे भौजी सबके जे। ते मम्मी चाची सब छथिन सबके देखलौ जे भात पहिलु खाय ले नै चाहेै छै। जा तक घर के पू ह जा तक घर के-
अपन सब के तऽ।
पुरुख नै हँ।
हँ अपन सबके मिथिलाके बुझियौ परम्परे इएह अइछ। जे जा तबैक ई आहाँ नै देबै पुरुख कऽ खाय लेए ता आहाँ अपना नै खेबै। आ बुझलियै बियाहसँ पहिले नऽ मोन मे लागै हइ। खा लैत छियै हँ बिआहसँ पहिलने ने खा लैत रहियै नै किछो लेकिन आब ने आब। अपनो मोनमे लागत जे हौ हुनका नै देलियै अपना केना खा लेब पहिले।
हँ अभी, अभी, अभी हमरा साथ भरत। म्मी खाना बनाएत तऽ सब सँ। पहिले हमही खाय छियै हमर घरो खाय छै आब नहेलै।
अच्छा से तऽ नैहे खए लेलौ हँ से- तऽ हमहूँसब ईसब सुख तऽ हमहूँसब बड़ दिन लेलौ बिआहसँ पहिनेे तऽ हमहूँसब ईसब सुख लेलौ। लेकिन आब नै हैया। हँ आ आब तऽ सबसँ अपना सबके- हँ अपना सबके तऽ बुझियौ ब्राह्मणाके बेटीके गौड़री पूजा तऽ बहुत महत्वपूर्ण होइए। तऽ जाबै। अहाँ गौड़ी नहि पुजबै ता अहाँके अपना खायले नहि जायत।
हँ से तऽ छै, नहि ओ मम्मी जब नानी गांव हँ घन छल ने तै खातिर इधर से नेटवर्क समस्या बहुत रहे या, आब जाय छी बाहरे।
अच्छा- अच्छा हँ कनि बाहर निकलि जाउ। किया तऽ अहाँके आवाज बड़ दिक्कत करैए।
जी। आ हमरो आवाज मतलब दुबारा हमरे सुनाय पड़ैत रहै। ई होइ रहे। तऽ बुझलियै मम्मी - मम्मी जब नानी गांव जाइया ने तब हम की करलहुं। बिना नहेए आ पूजा केना हम नहि खााय छी। अजीब टाइप के मोन मे हैत।
भगवती बइस नहि होेबाक चाही अपना सब तऽ सएह होइ छै, सबसँ पहिलने भगवती पुजियौ तखने अपना पेटके
हँ- हँ तऽ कतबो हमरा ले भए जायत ने तैयो हम सोचलहुँ जे नहि। भगवान के पूजा के लेबे तब, बहुत जोर के भूख लागल रहे छै, कआाकि हमरा सबवेरे भूख लागे छै। छै बुझलिए, तऽ भूख लागल रहत तैयो हैत ने भगवान के पूजा केनाे- केना खेबै भगवाने ने सभचीज पार लगाबै छथिन।
लगाबै छथिन, हँ ताहिमे तऽ पहिले तऽ खाइयो लेब, जखन बियाह भऽ जायत ने तखन अहाँ गौड़ी बिन पूजलाक कतबो अहाँके केओ पूजा कैयो देत, कियाकी एहनो हमरा सबके आब होई छै माॅं कहियो काल के दिवाली सब के समयमे झाड़- झूर मे ज बेर भऽ गेल तऽ माँ कहलक जे सिखा लिअ अहाँ से हमहीँ ई पूजा कऽ दै छी लेकिन नहि मान मानत। मान नहि मानत जे, जा गौड़ नहि पुझबै ता केना खेबै। आ अपनासभके तऽ बहुत प्रसिद्ध मानल गेलैए गौड़ीके।
जी।
बिवाह भेला के बाद।
आ नै- नै आ भगवाने ने जब समस्या आबै छैथ छथिन तऽ भगवाने ने अथी करै छै तऽ।
जे बुझियो होय छै सब तऽ हुनके दया से होय छै।
हँ। ताहि खातिर भगवानके सर्वश्रेष्ठ मानल जाइ छै, आ भगवानके अथियो के पूजो करल जाइ छै। छै जे जी।
खेलियै अहाँ?
आइ हम खेलहुँ भात, आ मम्मी बनेलक रहए ओ चनाके दालिके कचरा शायद कहै छै ओ वला बनेलक रहऽ बड़ी हँ। पीस कऽ हँ।
इम्हर तऽ लोक बेसन नहि रहल तऽ बेसी वएह बना लेलक। फूलै लए दए कऽ। आ बेसनसँ बेसी नीक- नीको ओ लगै छै। खाइयोमे बडड़ बढ़िआँ फूलै हँ, फूलै कतेक पूच- पूच करै छै उ
हँ तऽ ओ हमर मम्मी बनेलक तऽ हमरा पहिले दए देलक। खाय लए, कहलक तू पहिले खा ले आ तकर बाद जे करयके हेतौ ओ करिहे। तऽ हम अपन खेलहुँ, आ तकरा कनि देर आराम करलहुँ, तब जा कऽ नहेलहुँ।
ह्म नहि नैहरा एखनहु हमहूँसभ हँ हमूँ सब अखनो नहरा जाइ छी तऽ, दस बजैत- बजैत माँसभ कहय लागै छथिन, आब नहा ले नहाय ले खा लिअ कऽ लियऽ तऽ ओहि सब ठाम तऽ सबेरे खाइए लै छी। आ एहिठाँ तऽ नहि भऽ सकैए, एखन नाश्ता केलहुँ यए। जुदा छै, हँ उएह तऽ तहन लोको थाक हैर के कनि दिन भऽ गेल हमरा सबके, जखन दूं, तिन महीना भऽ जाय हमरा मोन कनि थाकल- थाकल लागैया। कह तब की विचार यऽ जायब सरौनी।
ओ अच्छा से।
हँ तऽ कहलहुँ तब हँ नहिरे जाए। हँ नहिहरे जाइके मोन होइया, तऽ हमर तऽ दिवाली छठमें फि कृषि याऽ जे जेबे करब, किय तऽ दिवाली में बड्ड बढ़िआँ मेला लागैए हमरा गांव में। आ हमर कनि लऽग या ना, हमर कनि लऽग या ने तऽ हम बीच- बीच में दू महीना चारि महीनापर चलिए जाइ छी, सालमे तीन बेर चारि बेर हम चलि गेलहुँ।
हँ नै- नै ई जरूरी छै। आ जे जानै छियै कतबो अहाँ मतलब बूढ़ पुरान भए जयौ ने तैयो अहाँके नैहरा मे अगर केओ भी हैत ने, कहे छै कि ह नैहरा के कौओ बड़ प्यारा होय
प्यारा होइ छै हँ ई बात ने हम अपना बिआाहके बात महसूस केलहुँ यऽ, हमर एकटा चचेरा भाय रहत छथिन एखनोहु, ओ हमर हम जे रहैत रही ने पहिले कनि घरके पछ हम उ रहे रहथिन, इ बात हम जाने रहिएऐ उ हमर घरे के बगल मे रहै छै, जब एलहुँ शुरू- शुरू तऽ हम ओकर घरटा देखैके दुआरे, छत पर चढ़ि जइै, छत पर जाकऽ हम हुनकर घर देखियै, घर देखियै न तऽ लागै हँ ई हुनके घर छीये। कि हमर नहराके केओ लोग छी।
हँ- हँ।
उ जब अहाँ जेबै ने हँ। भए जाइ हए तऽ शुरू- शुरू जखन अहाँ जेबै नैहरासँ। तखन आहा के हैतजे के भैट जै ऊमहरका लोग, किया तऽ सबगोटा के मुंह तऽ नबका- नब का लागत, से मोन बड्ड विचलित हैत अन्दर- अन्दर।
उएह इधर मम्मी गेल रहे अपन नहरा बुझलियै। बहुत तीन साल भए गेले रहै। कियाकि हमर बड़की मामी नहि छथिन, तऽ पुतोहु सब एलखिन हं तऽ उ सब ओतै थोरे आब जाने छलै जे कोना कि रहै रहै पहिलू का तऽ ओते ने हँ। तऽ नै- नै ओ खाली मतलब आइ काल्हिके होइ छै कनिटा, तऽ ओहि खातिर मम्मीसभ नहि जाइत रहथिन। तऽ एहिबेर जे गेलियै ने से ओ भोजी एते मन स्वागत करलक ए- - कते मोन स्वागत करलक आबे घड़ी मे मम्मी कनेय लागले- - कहलकै बाबू कि छै- - ह किछ अहाँ देबे या नेय देबे ई ओते अथी नहि ये लेकिन अह हमर नहि - - चाह बना कऽ राखब तखन लागलै हँ सही मे- -
कहावतो नहि छै जे भायसँ भातिज तक लोक- - के नहिरा बनल रहै छै जे लोग कहलक जे एकटा भाति ई भेल न तऽ कहलक हम ई पाथ्थर पर का दुब छियै भातिज हमर अब - तऽ हिनकेसँ नहिरा बनल रहत- -
जी- -
तैँ, एहन टाइपके होइत छै अपनासभमे आ नैरा नानी- - त इ सब अलगे चीज छै नानीओ गाम स मुंह ने- - ने छूटत जल्दी एखनो हमर सबके- -
हम जे अखन मतलब गाँवमे रहब जहिना दस से पन्द्रह दिन हेत। कि तब हैत अथी मसोत भााय के मैसेज नहि तऽ फोन करब ओहे होए। बहुत दिन भए गेल आब हमरा भजा ले ने- -
हँ, होइते छै कि नानी मौसी सबके- - मुह अहाँके जल्दी नहि छूटत कतबो किछु करबै- - तऽ आ हमरा ने नैरासँ बेसी लग पड़ैए हमर नानिए गाम- - तऽ हम अपना नैहरा स- - त बेसीजे नानी गाम बेसीतर आ हम तऽ- - हम हमर अहाँके भैया भेल आ हमर बड़का झाजी भेल ई दुनू हम- - दु बहिन छि ई दुन ए तेऽक जाईए न हम सब कहलो दी- - दिे यई लागे या अपन सबके के नानी गांव नई हिनके- - हिनके सब के नानी गांव छिए। हमर बड़को ओझाजी जखन एत तखन ओ चलि जेता। हँ नानी नाना छथिन कनि बूढ़े छथिन लेकिन ता छथिन हँ- -
हँ- -
तैँ बड्ड मोन लागैए नानी गामसभमे - -
तऽ त मिलेई- - जुलै हेबै कते नीक लागै छै, आ जग जाजन सबमे तऽ आर नीक लागे हैत।
नीक लगै छै हँ हमर मम्मियो बहिनक के बिियाह भेल रहै कनि दिन पहिले बड़ हमस बड़ नीक- - निक लागल सब गोटा मिलक क आ आब त बुझियो जे कोनो जगेजाजन- - के अहाँ इन्तजार करू जे सभ भाय -बहिन सबसँ भेँट मुलाकात होयत अहाँके- -
इ ऐसेअब ई अथि- - ई जका लागत एक तऽ दादी गम मेओते मोन न लागे या हमरा झूठ अथी- - कहै छी सच कहै छी बुझलिय आर- - नानी गाव में त लागत की जे किछो छोटो- मोट होयत ने त अरे एहि मे तऽ सब ए- - ते मून लागतै भैर -भैर राईत ग - -
पहिले स अहा- - के मुनमे ने ई सब खयाल आयत जे ओ दीदी एत- - ओ भैया एतै तऽ बड्ड मोन लागत नानी गांव में से सब होइ छै कि- -
त एक साथ खााय छी त मस्त से रहे छी।
हँ बड़ नीक लागैए आब तऽ अहाँके सावनो त लक - चा गेलिएया हा कहलो अब त सावनो अहा लक- - ा गेल यऽ कहिआ छै पूर्णिमा यए बुझलमे। हँ पूर्णिमा सुनै छियै शायद हँ काल्हि रही संकरैत हँ काल्हिए रही। पूर्णिमा शायद उनतीस नहि तऽ तीसकेँ हैत
तीस के तऽ सावने
आ जे रहथिन हँ तऽ उनतीसेके तऽ पूर्णिमा हैत हँ उनतीसके पूर्णिमा हेयत तीससँ के अहाँके सावन प्रवेश करत आ अपनासभके तऽ फेर मधुश्रावणीके
हँ।
दू सऽ तिनऽेर छि नाय खा
हँ तीने के अथियो छी पहिलुको सोमवारी छी।
अच्छा पहिलुक पूजो अहाँके तीनेके भेल दूके नहााय खाइत छी मधुश्रावणीके पहिलुक पूजा तिनके छी कहलहुँ जे आब तऽ फेर दु्वरि सभ पर एकोटा फूल किी फूलके कोढ़ियो अहाँकेँ देखय ल नहि भेटत। ते तऽ कह ल लेकिन हँ मोन बड़ लागैत छै अपनासभ क ई मिथिला में बड़ नीक लागैए। आओ हम तऽ डेढ़ महिना पुजलहुँ।
अरेबा
हँ ओहि बेर ने माले मास लागि गेल रहय सावनमे ओहि बेर हमर भेल रहै मधुश्राावणी।
जाा हालत तऽ खराब भए गेल हत ये
खराब भऽ गेल होैत की कही एतेक खराब भए गेल रहय डेढ़ महीना पुजलहुँ रहऽ
तब सम्भव छै आइ काल्हिके लड़की सभसँ।
हँ नहि तऽ हम झूठ नहि कहब हम ओहिमे ने मलेमास बाला जे रहा ओई में हम सिंधा नमक को ले लो रेहै आ इ